आँ
हेलो
नओ
हेलो
आ
हेलो
हँ बोलिए आवाज नहि जाय है
अहाँ हमर आवाज आ रहल छै
हँ हमरा अहाँके आवाज आबै छै
अहाँके टास्क पूरा भए गेल
नहि हमर टास्क पूरा नहि भेलै हमरा फोने नहि लगि रहलै एने से उ
तऽ फोन रिस्टार्ट करि कऽ अहाँ दोबारा कोशिश करियै ने
कलियै नहि होइ छिकै अभी मतलब कहै छै कॉल करनेसँ पहिले कॉलरसँ बात
ह हँ एक दू बार होत कोनो कोनोमे फेर ठीक हो जायत
हँ दू तीन बार कली मतलब पाँच गो बनि गेलै ओकर बाद होबे नहि करलै
हँ
अहाँके बनि गेल
नहि मेरा मतलब बो हमर बहुत मतलब बोलै हमर संन्तानबे क देलकै हन
ह
हँ बढ़ा बढ़ा कऽ हम केलियै तैयो
कोइ बात नहि छै आयल जाइ छै बनने जइयो
हँ के कोइ जल्दी कोइ जल्दी फोनो नहि ने उठबै छै
ह मतलब पहिले फोन करिके तब फोन करल करियौ कारे पर ने ते फेर से फोन न लगेत रहै छै ने पहिले फोन करि द ल करबै तब फोन करल करबै समझलियै
हँ अहाँके कतेक भेल
हमरा पाँचेगो भेलै अभी तक पूरा होतै तब ने जानबे कतय देलकै हन ले
करब छै
उएह कहलहुँ ने कले नहि लगै छिकै त हे केना जे
ह अथिो ग्रुपो जैसे कार्य साइड मे ने
अहाँ अथिी करि सक देखै छियै रिसेट कर रिसेट भी रि्रेश रिफ्रेश करि सकै छियै वहाँसँ हेलो हेलो अहाँके आवाज नहि आ रहल छै हेलो ट रस्क ह ह
आ केला खाय ल